राधे राधे
हेलो
हमरा आवाज जाइए
रहू सब सुना दैय हमरा हा की हाल चाल अपने आरके बहुत बढ़ियां हाँ हाँ हाँ अइया अइया अइया
कनी कनी कनी कनी कनी
हेलो कीसब भऽ रहल छै कीसब बढ़ियाॅं बढ़ियाॅं अपन बताउ
छै
खाना पीना भगेलै
हाँ भोजन भात भऽ गेलै एक भुकके भोजन बनल छलैए
आइ कथि छलै
एक भूक्तकेँ भोजन बनल छलै काल्हिखन हमर ददिया सासकेँ छैन बड़खी
अच्छा अच्छा तहि दुआरे अ
हाँ हाँ तऽ उएहमे बनल छलए भात दाइल साग आलू कटहरकें तरकारी तरुआ परोरकेँ
तन तऽ बढ़ियाॅं ए हमर बनल छलै अए ए एकादशी छलै ताहि दुआरे आइ घरमे एनहिते रोटी सब्जी बनल छलै रोटी सब्जी दाइल
वाह दाइल केना बनेलियै से कनी कहू ने नीकस जे दाइल बनायब अपना सबसे हम तऽ बनबै छी लेकिन अहाँ कनि अर हाँ
हाँ हम तऽ हम तऽ एना बनबै छी हर से दाल बन हम नहि ओना बनेने रहौ माँ माँ बनेने छलथि हे
अच्छा जँ अहाँ बनबै छी तऽ केना बनबै छी
बनबै छी तऽ राहड़ के दाल के कनी क ओकरा अथी कऽ दै छियै गरम कऽ द छिय ओइके बाद पाइन द दैत छियै नून द दैत छियैक हरद ददै छीयै हरद द दैत छीयैक पहि पहिन्द खीङकी लगा दैत छियै ओहिके टमाटरो दऽ दैत छियै टमाटर सब दऽ क
हाँ हाँ टमाटरसँ स्वाद बढ़ि जाइत छैक
हाँ बड्ड नीक लागैत छै मोन अइछ तऽ अहाँ अथियो दऽ दियौ कच्चा मिरचाइओ दऽ दियौ
हाँ ओना एखन हमर सी आमके सीजन छै तऽ एखन किछ
आमो दऽ कऽ बड्ड नीक लागैत छै हाँ आम दऽ कऽ सेहो नीक लागै छै सब ठीक छथऽ ओतयसब बढ़ियाॅं
हाँ सब बढ़िआँ ई अहाँके भखचोन्हर भाईजी जे छैथ से ओ पाछूसे जे बजैत छथि से कहियो जा
ह सेहे त कनी देर जे चुप रहै रहू अहाँ अहाँ जादा धर पकर नहि करियौ ठीक नहि लागैत रहय छैक कर ह गप कऽ रहल छियै तऽ नहि अथी करियौ
हँ एकदम कनि अहाँसँ हमरासकेँ गप
आ सह त अहाँ खाली सुनू चापसँ मुूँह बन्द क कऽ
हँ आओर बाप र पुछू ने
एहिठमा तऽ बहुत सुन्दर अथी बारिश केने अछि नीक मौसम केने एकदम सब खूब हवा बरसाइत आयल छलथि हेँ हँ
तहन एहिबेर अहाँके गाममे फुललोढ़ी भेल किनका सभके छनि फुलोढ़ए एहि बेर
अ रोमी जे छलै अ साथे जे गेल छले मंदिर मे तिनकर भेलनि ह विवाह भेल छलै बीस तारीखके भेल छलै
तऽ लगभग अहाँके गाममे कए आदमी छथि अयबै फलोढ़ीमे
बहुत हमरा तऽ ओना नहि ओते पता ह ओते नहि जाते कते आदमी छै लेकिन हेतेक द चार तऽ हेबे करती
हँ से ओहिमे नीक लगैत रहैत छै
हँ नीक लागैत रहे छै से त छै
पन्द्रह दिन भेल
हँ सभगोटा गेल सा बहुत आदमी रहै छै तऽ
एहिबर अहाँके पबनैतिन सभकेँ एकटा चीज भेलै जे पहिले मलमास भऽ गेलै नहि तऽ डेढ़ महिना गर्मी में हालत खराब भऽ जाइतै
हँ से हो तऽ सहीमे एखन तऽ ओना बरसाइत मौसम अइ तऽ कनि ठीको लागैत छै आब ओहिठमा नहि बारिश होइएा नहि
नहि य आइ सौंसे गाम बरस गेलै कोयलकमे नहि बरसलै
एहिठमा तो खूब बारिश भेले खूब नीक मौसम अछि पंखो चलबे के जरूुरत नहि छै एहन कोनो खास
वाह शिमलावला फील आबए ने
एहिप एकदम बढ़िआँ
हँ तऽ पंखा तऽ लोक शौकोके लेल चला लैत छै
पंखा तऽ ओनाहिते लोक कनिक होइ छै मोन जे चला लै छै गर्मी छै तऽ च गर्मी लागैत त नहि रहे छै गर्मी सोच कऽ गर्मी लागै छै
च क क अ च ठंडा कें किया बिसरै छियै
सए ताहि दुआरे कनी ठीक लागैत रहै छै अपन नीक रहैत सु आओर सब सुनबियौ तहन कहिया ओतौ जे ब पाइयो जा जाइके प्लान छै
हँ यै छै छै ई आएल छथिन ई चलि जेथिन तकर बाद जायब
अच्छा ओ आएल छैथ अच्छा अच्छा आओर सब आओर सब कहियौ
आओर सभ बढ़ियां छै आम आम भेटैए कि नहि छै ओतय आम अनै छी कि नहि कीन कऽ
आम तऽ एखन खूब आबैये एहिठमा तऽ आम बहुत मिलैत छै आम अपन मिलै छै सबगोटे नीक आम मिलै छै मिठगर गाम हँ ठीक रहै छै नीक रहै छै नीक लागैत छै सब अपन खेलौं मीठो रहल कोनो सँ नहियो एहन मीठ रहल ठिके रहे छै मिलाजुला कऽ ठीक रहै छै हँ हँ हँ
अखैन तऽ अहाँके एहिबेर जे आम गाममे जे अछि से सभटा सड़ि जाइ छै एकोटा आम नीक नहि गाछ खसत या तोड़बो करियौ सबसँ नीक अहाँके मालदह रहै छै लेकिन मालदह आम एहिबेर ततेक खराब अइ जे एकोटा नीक नहि छै
हुँ एहि बेर तऽ गाम गेलियै तऽ कोनो आमे नहि छलै जै बेर जाइ छियै तै बेर गाम मे आमे नहि रहै छै जै बेर नहि जाइ छै तै बेर आम रहै छै
पिछला साल खूब रहै
खुब रहै हां पिछला साल तऽ रहै अई बेर नै छलै आम नै छ लै आम तऽ फेर कनिक छलै बाड़ी वाला मे कनिक छलै बहुत खास आम नहि छलै ओहन
उपनयनमे मजा अएलै
से तऽ हँ से तऽ बहुत नीक लगलै सब घरे के छेलै तऽ बहुत नीक लगलै गुुड़ियो दीदी के बेटी भेलिये
अच्छा बेटी भेलै
हँ काल्हि छलै काल्हि छलै अथी छठिहार
अच्छा इएह बीचमे भेलैए
भेल या तऽ भऽ गेलै सत्ताइसेके भेल या आब तऽ एक महीना होबयवला छै लेकिन ओकर सबके अपन बनाबे के छेलै खा खाना पीना सभटा करैके छेलै सब गोटाके बजाक त नीकसँ ताहि दुआरे काल्हि काल्हि भेलै यै काल्हि ओतै सिवानमे सभगोटा गेलियै तऽ काल्हि भेल यै
सभके बजेने रहै ओतै गुड़िया हँ
बच्चा तऽ बड्ड सुन्दर हेतै
सुन्दर छलै दुनू गोटा जेहेन छै सुन्दर तेनाही सब गोरे गोरे देने छलै हमरा
अथी पूजा जयन्ती एकटा छै फुलपार सँ गेल रहै उपनयनमे तकरा अहाँ चीन्है छियै जयन्ती नाम छलैए
कत कतऽ
उपनयनमे कोलपारसँ गेल छलै
कतके तकरा हम नहि हम नहि मेन बात की छै न जाइ छियै तऽ ओते आदमी के चिन्हे नहि पाबै छिये जे अगल बगल के जे ऐ तकरे सब के बस चिन्है छियै बा कि के तऽ नहि चिन्है छीये मुँह सँ देख खने रहे छियै कभी कभी जेनाकि दुर्गा पूजा सब मे जाय छियै अखन तऽ लगातार दू तीन साल से लागैत रहिया देखक जे हँ एकरा कत्तौ देखने छियै पर एना नाम नै पता रहैया या फेर एना जानै नहि छी
किएक तऽ कहू हम एक दिन भौजीके फोटो लगेने रहियै न इंस्टापर तऽ ओ हमरा देखलक तऽ कहैए कि जे ई ये कोन हए तऽ हम कहलियै ई हमर भौजी छथिन तहन हुनका केना चिन्है छिअनि हँ अहाँ केना चिन्हैत छियअनि ई हमरा भेटल छलथि सतघारामे
हँ
तऽ हम फेर भौजीके पुछलियनि जे भोजियै से ई हुनका स्क्रीन शॉर्ट भेजलियनि जे ई
ओ लड़की लड़की के लड़की के मुह मत फोटो तऽ लड़की के भेजब त आ फोटो फोटो भेजबै तऽ कनिक शायद हमरा ध्यान आबि जायत नामसँ तऽनी याद क जयंती कहलियै ने
क
माँ साथे अच्छा जयंती जयंती हँ हँ हँ लम्बा लम्बा कऽ के छै हँ हँ हँ ओ उपनयन मे आयल छलै उपनयन मे कथी कहै छै उप ई जे रूपा छै ने रूपा के मामी लगथिन प पितियोत मामी तिनकर लड़की छलै तिनकर लड़की छलै ह गाँव कथम बल कोलपाड़ कोलपाड़ न कत कोलपाड़ की अ बहु कथी पता नहि नाम छलै हँ जयंती जयंती हँ अच्छा बात भेल छले हमरा जी
हँ तऽ हम माँ सभ के फोटो देखलियनि फेर अहाँ के भोजियो कँ देखलियनि अहूँ सभके देखलहुँ सभके देखलिय तखन बुझलियै जे अच्छा ई सब उपनयन मे जे गेल छल हँ अथी पोस्ट कयने छलै
कत्तय
फेसबुक पर पोस्ट कयने छै हम अहाँके अथी भेजब आइ डी
अच्छा अच्छा हम नहि देख फेसबुक पर मेन बात हम छिये ने ओकरा साथे हम तऽ बस अथी पर छी इंस्टाग्राम पर देखय छी
हँ तऽ उएहपर हम देखने रहियै तखन हम ओहिठ कि हमरा भौजी के बर्थडेमे जे लगेने रहियै ने
हँ हँ हँ हँ कहा अहाँ न केना छै
हम तऽ चिन्हैत छियै हम जाइ छलियै पढ़ै लेलए ने
जाइ छै पढे़ला
हँ ओकर ओतेक घरे छलियै तऽ साथ मे नहि हमरा स बहुत जूनियर हमरासँ बहुत जूनियर क्लास छलै ह लेकिन ओ अहाँके पढ़ै छै पढ़ै छलियै ने तऽ अब जाइब जाइ छलैया से छलै
अचा अच्छा अच्छा ओ हँ
केकरा जाय
हँ हँ हँ नहि लड़की की ओना बढ़िया छी ठीक लड़की छलै बात हा बात तऽ एहिबेर मतलब जेनाकि मतलब दुूइए दिन तऽ राति मे मतलब फिलहाल मतलब जाइ छलियै तऽ नहि ओते बात भऽ पाबै छलै द ओहि दिन जे अथी छले ने एका वाला राय जे दिन दाय एकाछिी कर करैछलखिन ए तऽ झाझि द हँ झाझि ज करै छै झा जी बनल छलखिन ने तऽ पूरा राति जे बैसल रहिये ने तेहा मे ओहो बैसल रहै मे विशेषै बात बात भेलै तऽ बढ़िआं से मतलब दोस्ती टाइप के भऽ गेलै तऽ ओ नम्बर उम्र देलै तब एनाट कखनहु क देख लै छियै फोटो वगैरह लगा छ खास
हँ तऽ हमरा आश्चर्य लागि गेल तऽ हुनकर मामी के बेटी भेल
हँ हँ मामी के बेटी पितियोत मामी लगथिन ई रूपा के पितियोत मामी थि तिनकर बेटी त आयल छल प उपनयने मे भेट सोचलियै कि सदघारा के जयंती हम कहल सदघारा के जयंती छी अहाँ जे कहिय ने लम्बा लम्बा छै एना क क पर लागल ने हम तऽ देखने छियै लागी
हँ तऽ लम्बे सनके छै बहुत दिनसँ अहाँके हमरा छल फेसबुक पर तऽ छलैहे ओकरा हम बहुत घूमैत देखैत छियै कतेक ठाम अहाँके मेकअप तेकअप बहुत सुन्दर तऽ हम पुछलियै एक दिन अहाँ मेकअप कतऽ करबै छी
के क के करै छै मेकअप ओ ओ करै छै मेकअप
हाँ ओ एकटा दुल्हिन देखने रहियै बहुत सुन्दर सजेने रहियै बड्ड नीक लगैत रहै तऽ हम ओकरा पुछने रहियै जे अहाँ अपने तैयर भेलियै या कोनो पार्लर वालीकेँ बजेने रहियै तऽ ओ हमरा कहलक जे नहि नहि अपनेसे तैयार भेल छलखिन है
ह लड़की बढ़ियाॅं छलै मतलब बात बात करैमे मतलब कोना मतलब मतलब नीक लड़की छलै जते देर मिललियै तऽ नहि होइत छै जे मतलब बात करैत छै तऽ नीक लागैत रहै छै मतलब एकटा ने छै एटी मतलब कनि अथी अलगे अथी मे से ने छै बिल्कुल घमंड नहि छल हाँ सब बात करे छल लागे ने छले जे ह पहिली बेर मिललियै या एना टाइप के लागे छल लागे छल छी